वाहे गुरु।
वाहेगुरु, वाहेगुरु।
जींअ। कीअं ठीकु आहियो, जी जी। मूंखे अचे थी।
अच्छा, अच्छा हा अचे मूंखे भी अचे थी।
नेटवर्क इशू ॾाढो थो अचे न। हा मौसम जे करे, ॿियो ॿुधायो तवा ठीकु आहियो?
हा मां बढ़िया आहिय, तव्हां बि बढ़िया आयो?
बढ़िया, बढ़िया घर में ॿार
मज़े में, मज़े में, मज़े में, मज़े में, तां? तां कहिॾे शहर जा आहियो?
शहर जो नालो न ॿुधाइणो आ न भईया?
ॿुधाइणो आ, पतो न ॿुधाणो आ, बाक़ी हा। वधायू हुजेव तां खे लख लख।
तां बि जेतरा मां आहियो।
न मां सतना में न आहिय, मुंहिंजो ससुराल सतना में आ।
जी, ससुराल अच्छा, अच्छा हा ठीकु आ। हा पंहिंजो ई शहर थियो न।
पंहिजो शहर आ न
हु, हु वैसे हूअ तां काथो जा आहियो?
हा सतना खां सतालिस किलोमीटर दूर रीवा श
रीवा रीवा त मुंहिंझा पेका आहिन
अरे गजब डबल डबल वाधायूं
जी जी डबल डबल डबल वाधायूं
किथे मतलब कहिड़ी जॻह ते
तव्हां शायदि मुंहिंजे भाउरनि खे सुञाणंदा भी हुंदव बस स्टैड में अथव हम ओ सं मोबाइल जी दुकान अथव किरन मोबाइल
हम हम हम
ऐं होॾे गला मंडीअ में मुंहिंजो भाउ जी कपिड़े जी दुकानु आहे कपड़े जी दुकान अथव ऐं शिल्पी प्लाजा शिल्पी प्लाज़ा अथव सोनल ड्रेसेस
हा
ऐं इंडियन कॉफी हाउस जे पुठियां पाकीजा
हा
हे सब असांजी दुकानु ई आहिन।
त तव्हांजो जेको इहे रमबू
जी जी उहे मुंजा चाचा आहे। जी जी जी, बिल्कुलु बिल्कुलु सुञाणयां, जी हूं हूं हूं मां हिन जे ई घर आई आहियां। जी अंउ संजू, दीपू मुंहिंजा भाउर आहिन हलो
हलो
हा जी संजू, दीपू मुंहिंजा भाउर आहिन।
हा कंहिंजी फोन अची वई।
जी
हा त ऐं तव्हांजो इ सनी, सनी ॿ हुनजो सौट्र आ, दीपू बि हुनज जो सौट्र हूंदो।
सौट्र न मुंहिंजा भाउर आहिन, मुंहिंजा भाउर आहिन इहे संजू ऐं दीपू।
न न राखो हो हे म ताम।
हा इहे मुंहिंजा चाचा अथव।
ह ऐं तव्हांजा सॻा भउर केर आहिन
संज, सनी अंउ दीपु। जी सॻा भावर आहिन मुंहिंजा।
अंउ तव्हां जेको आहे रीवा में हुयव तव्हांजो नालो भारती हुयो छा?
जी अच्छा मतिलब पहचान वियो पूरो पूरो, ह न। तव्हां पहचानियो मां, मां नथी पहचाना नालो खंयो त पहचान जो आहे।
ऐं शायदि तव्हां जो घर जेको आहे तोखाने में हूंदो हुयो।
आहे, अञा उते ई आ।
हा मतिलब मतिलब
जी जी जी तोपखाने में, जी।
ऐं तव्हांजो जेको हिकिड़ो भाउ आहे, दीपू आ
जी
ॿिए घर में रहंदो आ ऐं सन्ही जेकोआ, पंहिंजे पुराणे घर में रहंदोआ।
जी बिल्कुलु बिल्कुलु, हाणे पूरी हिस्ट्री ॼाणंदा आहियो न। हा। हा, संजू, सनी। पंहिंजी मम्मी सां रहंदो आ, हा।
ह ना।
जी जी बिल्कुलु।
हा। तव्हांज जो शायदिे घर आ, हुनजे घर जे बॻल में शायदि गुलाब जो घर आ इअ।
गुलाब हा।
हुना हुनजे बगल में।
जी समझी यम। हा। उहो बि सुञाणे, अरे इ पूरी हिस्ट्री भा ॼ तां जणो था पिया।
ह न।
हा बिलकुल।
हायदि तव्हांजे हितेेवानी लिखंदा आहिनि छा मतलब। रीवा में गोधवानी सरनेम लिखंदा आहिन शायद।
हा। असांजी गोधवानी आ।
हा रीवा सां आहे गोधवानी।
हम गोधवानी आ।
ह न।
हा हिते असां आहुजा आहियूं।
हीते ता।
जी हाणे ॿुधाईंदव केर। पहचान तव्हाजा सावरा काथे आहिन त कीअ पहचान थी।
उहा लालसा चौक ते आहे।
अच्छा लाल ता चौक मै।
हा लालता चोक।
न रीवा मा तव्हा ॿुधायो ता रीवा छा अशोक।
अरे मा। तव्हाखे त ॿुधाईंदो माव त पो तव्हाजो बिल्कुल बदलजी वेदो ॻाल्हाण। पर मां सोचा थो की तव्हाखे न।
रहो त ह ह। ह ठीक आ त ॿुधाए भली।
हा मां तव्हाखे लॻे थो डिसो आ तव्हा शायद माइट सिधी मे बि आहिन न।
हा। दी मुंहिजी पु्फी आ न हा मुहिजी पुफी आ।
अव तव्हाजा महीयर में बि कोई माइट आहिन।
महीयर मे पुफी आ।
महीयर में पुफी आ सीधी मेु पुफी आ।
जी जी बिल्कुल।
मा हुनन्हन खे सुञाणा जेके महीयर में तव्हाजी पुफीयु जेके जीअरियू आहिन। शायद दिस न हीक छोडो सी।
हा हा हा।
ह न।
जी।
ऐं तव्हां सीधी मे बि माइट आहिन तव्हांजी पुफी तव।
जी।
हा न।
जी कटनी में आहिनि, भोपाल में आहिनि, आहिनि माइट्र आहिनि।
हा आहिनि पर मन मूखे जेको, मा जेके सुञाणा त मूखे उहो ध्यानु थो अचे।
हाणे हिकड़ी ॻाल्ह ॿुधायो तव्हा तव्हा त मुंहिंजी पूरी जाग्राफी ऐ हिस्ट्री ॼाणे वथव
हहहह
ठीकु आ, हाणे तव्हा न ॿुधाईंदव की मतिलबु मा सतना ओ सत त राम त मा वधीकु सुञाणा कहिंखे, छोकी छाहे शहर पासे मा निकिरंदी न आहिया।
अच्छा-अच्छा।
बाक़ी कैम्प में सतना जी कैम्प मा समझी वेंदी आहियां, शहर पासा वेंदी ॾाढो घट्ट आहिया। बाक़ी रीवा मे बि मा ॾाढो घटि ईंदी आहियां, मा रीवा न ईदी आहियां हाणे।
अ छो?
न जॾहि खा मुंहिंजी सतना में शादी थी आहे न मा रीवा ॾाढो ईंदम त हिकु ॾीहं लाइ ॿिन ॾीहंन लाइ मा न ईंदी आहिया रिवा। तव्हा मूंखे ॾिठो ई न हूंदव लॻभगि सालनि खां न डिठो हूंदव।
छो-छो?
मूंखे मज़ो न ईंदो आहे त न ईंदी आहिया मा हिते।
त रिवा शहर में
छोकी ॾिसो मूखे भेणु आहे कान।
हा।
त माखे अकेलो-अकेलो लॻंदो आहे आऊं हिते मूंखे मज़ो ईंदो आहे।
त म-म-मम-मम्मीअ सा गालाईंदा आहियो मम्मीअ सा?
मम्मी सा हल जीअं हाणे मम्मी मुंहिजी कटनी हाणे नागोद में शादी हुई असांजे नानाणन मे मम्मी हुते आई। वरी मम्मी बे हंध सागर वयास उते मम्मी मिली मतिलबु साल मे चार दफा मम्मी सां मिली वठंदी आहियां मां।
हम्म-हम्म-हम्म।
आऊं हाणे छा आहे वर्सी ते क मम्मी ईंदी, महीने टू महीने मिलूं तं अथा न आऊं फोन ते त ॻालाइण हले थो न।
हा।
आऊं मेन ॻाल्हि हिताऊं जो माहौल मुंहिंजो सुठो आहे सतना जो, आऊं बि ॻाल्हि मुंहिंजो परिवारु वॾो आहे, ज़िम्मेदारी बि आहे मुंहिंजे मथां त मूंखे मज़ो न, इते ई मज़ो ईंदो आहे मेन ॻाल हा।
छा कंदा आहिनि हुते कमु तव्हांजो जेका हस्बैंड आहिनि?
पहिरियों तव्हां पंहिंजी पॉलिटिक्स ॿुधायो मूंखे हाणे?
मां तव्हांखे सभु ॿुधाईंदोमाव तव्हां चिंता न कयो, फ़ोनु न खणा पर तवांखे ॿुधाए रखंदोमाव शॉर्टकट में तव्हां पाण शाॅकु रहिजी वेंदव। हियर ही तो ॿुधाया, हा मनु तव्हांखे लॻंदो अल्ला हिनखें त मां हेॾो बढ़िया सां सुञाणा कि छा बुधाएँ?
हहह। अच्छा, असांजो पापड़नि जो कमु आहे हिते।
अच्छा। अच्छा। अच्छा-अच्छाअच्छा। चलो बढ़िया आहे न।
त आहे ॾेढ क्विंटल जो ऑडर आहे, बसि उसि निकिरे त ठाहरायूं।
कुझु त भॻवान के न निकरंदी कुझु कीअं तां चिंता न कयो।
अच्छा अच्छा न न न निकिरंदी निकिरंदी अॼु मां सर्च करे वरितो आ, छोकी भोपाल मींहुं नथो पए, महाराष्ट्र मींहुं नथो पए।
अच्छा अच्छा
हे असांजे पास थोडो मींहुं आ, बाक़ी कान्हे मींहुं, ॿ टे ॾींहं त मींहुं असां वटि बि न
पो सतना में पंद्रहं ॾींहं हुते नतंदो
हल त हल मींहुं पवंदो त कमु निपटाए अचऊं पंहिंजा है ना, अहमदाबाद मां मशीनियूं वशीनियूं खपनि वठी अचऊ, है न।
त हुनखे तां लॻी वञो पंहिंजे रसतऊ।
हा याने पंहिरीं कमनि में लॻी वञो। थोडो मजूरनि जो बि कमु आ उहो बि निपटरायूं। अऊं थोडो न त काॾे घुमी अचऊ या छोकी असांखे ॾींहुं त इहे ई मिलंदा आहिनि, असांखे थधि गर्मियूं ॾींहं न मिलंदा आहिनि घुमण लाइ काॾे वञण लाए। हा बाक़ी राखिनि ते ईंदमि राखिनि ते ॿ ॾींहं ईंदी आहियां, हिकु ॾीहु ईंदी आह ॿे ॾींहुं हली वेंदी आहियां।
अच
हा रीवा वेंदी आहियां राखीअ ते।
सतना में मुंहिंजा माइट तव, हिकड़ा हो बि तव तां हाणे पापा जो नाम अ सतना में दो पॉइंट आफ सेटस
केरुं लोक स्वीट? हा सम्झी वयमि हाणे जे गुड़िया जाई आ।
हा, त उहो मुंहिंजा हो तव जीजी तव।
तां जीजाजी लॻे ह न? हा पर मां लोकस्वीट वारनि सावरनि खे ॼाणंदी बि न आहियां मां त।
हा न मां ॿुधांया पयो त न दुकान एॾो फेमस आह न लोकस्वीट जो।
हा आहे न हा पतो आ न।
हा ॾाढो फेमस आ मतिलबु नालो त ॾाढो फेमस तसि हुनयी नारियल जी मिठाई ॾाढी फेमस तसि।
हा हा पतो आ।
हा
त ॼेको हुन जो पी तसि ॼेको पी तसि कि ॼेको पुट तसि हुनयां तां जीजाजी केरुं तव तवहांजो पुट की हुनजो पीउ?
मुंहिंजे जीजाजी जी उमिर समझो तव, प पैतालीस साले आहे बसि पैतालीस।
अच्छा त हुन पापा हुंदव? हा पापा हुन तव्हांजा जीआजी हुदव?
हा
हा संमझी वयमि।
रेखा नालो तसि मुंहिंजी भेण आ न कज़नि, मुंहिंजी कज़नि आ। हा हुन नालो रेखा तसि।
अच्छा हूंदी, मां हुनजी ज़ाल सा न मिली आहियां कॾी बि।
अच्छा।
मुहिंजा हसबैंड अऊं हे लोकस्वीट वारा पाण में दोस्त आहनि। बाकी मां बिना बिना मतिलबु मां न गालाईदी आहियां कंहिंसां एॾो, टाइम मिलंदो आ पहिंजो सुखमनी वैगहरा पढ़ंदी आहियां। या फ्रै फ्रैड्स सां हुनसा किटी पार्टी कंदमि घुमण पिनणु वेंदी आहियां। घुमण पिनणु वेंदी आहियां, किटी पार्टी वारनि कंदी आहियां बाक़ी ईअं एक्स्ट्रा फालतू न कंहिंसां कुछ बि। वेही करे गपशप कर या कुछु बि, हा वेही गपशप करि या कुछु भी। कुछ न पुसाईंदो आ मूंखे न त वधीक- वधीक मूवी ॾिसण हली वेंदमि।
हूं
हा मूवी ॾिसणु, शॉपिंग करणु वेंदास, घुमणु वेंदास चक्कर लॻाइणु, लौंग ड्राइव ते वेंदास।
हा ॿारनि सां पंहिंजी सिंधी जो हुते माहोल आहे?
शाबस
हा अच्छा हूं हूं
इकत्तर
हूं
बढ़िया
ह हा
त ॿारनि सां माखे मज़ो
अच्छा